हलो!
हलो!
हेलो!
हलो!
हँ प्रनाम दीदी!
खुश रह। कहलियौ ओर हालचाल ठीक?
हं
आँय।
ठीक।
सब ठीक।
ठीके छै, हँ सब ठीक छैय।
खाना
हँ नस्ता होलै है, खेनाइ नहि होलै, बनि गेल होतैय।
राजू!
हँ।
मने अभी बात कलियै ने, तऽ कहलकै कि हम परीक्षा देबै लए एलियै हन अभी बच्चाके। से बादमे बात करिययै, पुछै रहियै पैसे तऽ कहल कि शनिचर एतवार बन्द न रहता है।
अचछा।
उएहे कहलकै।
ठीके छै।
हँ तब की कर सकै छीयै।
करत जे करत।
हँ, लेकिन हमर तऽ अऐले ने, रजूआ इतना तऽ विश्वास छै ने।
ई त।
आँय।
बैंकमे नहि ने अयलै हन।
हँ हम देले ने रहियै।
अकोण्ट मे आ गेलौ?
हँ।
आइ
हँ भेजियौ की अथी लै के।
ह पासबुक चेक करबाही, आइ त नहिए ने होते।
नहि।
हँ
हूँ। मने तोरा स्क्रीन शॉट ले क भेज देबौ ठीक ने।
मैसेज अइलै कि? पैसा आइ गेलौ जेकर, पैसा अइलै ने।
हँ ओ बात मे देखा रहा है उसमे।
ओ अखन खाय रहलै एकांत मे त खाय। तोहर एकाउंट मे।
हँ हँ।
बैंक बैंक मे बैंक में कहि रहलियै त हाँ हाँ के।
हँ रे हँ हमर लेल कै ले ने अथी। तोहर नहि ने लेलकौ तोहर पूछि लेतै। साँझ के फोन क कखनो ग्रुप मे सबके नहि लेलियैन तऽ कैसे अयतै। तऽ मने कि मोबाइल मे शो करए लगतौ ने तब माँगतौ। पहिले हमर अथी पर ने एलै फेर अथी मे अयलै ने त ओइसे
ऑंय
बैंक मे एलौ खाता मे निकालि सकै छै पैसा।
हँ जब ओकरा मरजी त निकाइले ने सकै छै।
हॅं निकालि कऽ बताहि कि निकलै छै कि नै।
हम नहि जेबौ आइ म निकलतै आइ हम नहि जेबौ। जब जेबौ सोमवार के पूरा होयल दही। जब तीस गो पुुरे होइ जेतौ तभीए जयबौ।
एक दिन पैसा निकलि जइतौ तब हम कन्फर्म हो जेबै।
जब आइ अच्छा ठीक छै तोरा अथी भेजबहो तब तोरा विश्वास हो जयतौ हम भेज देबौ।
ओ पर त लिखले छै ओ पर देखियौ।
नही अब ओ दोसरका पर आ गया है हमर देल था हम देख खैर भेजेंगे ओ बला भेजेंगे।
अच्छा देखबहो तऽ ककर छै आबि जेतै।
हँ ऐतै अभी पूरा नहि ने हमर होले हन पूरा हो जेतै तब भए जेतै ह। अच्छा, आरो सब हालचाल?
बढ़ियां छै।
बच्चा बुतरुक सब ठीक?
हॅं सब ठीक
सब सुइतो गेलैय अभीये।
हॅं
हम यर खाने बनेलियै अभी दाल भात चोखा सब्जी चटनी परोर के।
कहलियै बच्चा छ बच्चा,
हॅं सुतल छै हॅं जानलियै। जानलियै की मैर सब जागले छै कोई ऊपर नै गेले सुतैयलै और कुछो।
बोल कही कोइ अब उपर नै गेलै होय गेलौ।
नहि मने नै अब उपरे में रहै छै नीचे उतरे कहां छै।
नै।
त कहन आंय
अरे बाबा तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला। उहे पर अमरनाथ मे जाके डेरा डालने छौ आंय।
ओ तऽ ओकर बाबूजी एलखिन कहली नै
बाप के खाने नै देल कइ कहबई कोन चीज।
ली तऽ पूछतेै ने त उ की ऐस कहे करै छऽ
के पुझतैय।
ई कोई मतलब किये पुछैे कि तो तऽ और बोलै छीहि। ऐसे थोड़ी न होबै छै।
पता नैय खायो ले होतै की नै खाइत
कोय पूछतैन की अच्छा कहतै। हूँ इ छौड़िया के मारै सीधे नीची धर के कुटि दे। कि की मिजरा फैनेने छै से बताउषथं आ अयतै सुति जेतै फोन करते रहमी नैय उठेतौ। इहे काम छौ एकर। की
कछु बतैबो आ नेहा
ऊंं
आय एतबारो छैय।
हं हं छै तऽ ठीके कहै छै हूँ घरे छैय।
अच्छा ठीके छैय। एमर तो खाना बैन गेल छौ। हमे की कहै सबके खाली
ठीक छौ ठीक छौ भेजै छी। भेजबौ ओकर बाद भेज देबौ सुनही
भेज देबौ ओकर बाद फीर फोन करबौ तब बतियैबौ ठीक ने?
ठीक उएह भेजबीह ने तऽ पता चैल जेतै।
हाॅं तब बतिएबौ करबौ। हो जेतै तब हमर तऽ हमर हो जइते टाइमो पास हो जइतै छोटकी दिकस् सोलेह गो हो गेलेै जाने छै भोरे हमर मोबाइले स्विच ऑफ होइ गेलौ रह नहि से एडमिट होइ पयले स्विच ऑफ।
कर लिय होय गेलै
आयं
नैय
हमरा में देखि न आ गेलै
तऽ आय गेलौ तऽ सुरू कर देही
कहलकै अभी नहि करै
ई पूरा नहि होलहन तोहर सुनै बाला तब
हँ आब जे छै कि अब आदमी बोले छै उहे शायद लिखै के रहे छै
ऊ अयतै हमरा आय जतै
चेक करै रहथीन ने होइ सकै छै आय गेल होतो
हँ अच्छै देखबै आब कलके बादे देखबो देखै से माथा खराब एकर पहिले पूरा होय न दे तोहर सुनै वला पूरा हेतो हमर दे इहो पूरा होय जायत कहानी खतम देखै छियो तनि-मनी तभियै कुछ करबो रे बौला हो गेल हम अपने अभी ई सब चक्कर में
आँय
हूं की तऽ बाबूजी चैल गेलखिन
भाय रे
आवाजे कइट कइट के आ रहलो
अच्छा आबै ले सा सात मिनट होलै हन पुराय दै छियै तब राखि देबौ तब देखबो
आवाजे कटि-कटि कऽ आय रहलो
हँ पता नहि काहे कटे छै नेट नेटवर्क लगै छै रूम में नहि अन्दर मे ले के बैठल छै मोबाइल अरे गेट खोलो रे
ओ जाइ छीये हमही किचेन मे न छियै इहे से
हमही किचेन में छी
ठीक छौ देखै छियौ जाएके क करै छउ से
ओ तोरा तऽ आय गेलौ तऽ देखनी समझमे आबै छौ कि नहि आ नहि एतो तऽ अपन बैठल रहबी कहलकौ नहि अभी करै तऽ रुकल रह सब साथे कैर लिहैं
अच्छा
हँ बनाय लेलियो खाना तो
की करै छी
दाल भात चटनी चोखा सब्जी
सब्जी
परोलेके नहि चटनी बनै छै देबो गाँवरमे नहि बनबै रह परोड़के चटनी आर। उह बनेलियो आग पर कहाँ पकबो गैसे पर करि देै छै।
ओ।
खिज्जा परवर रहै समझ तीन गो तीन गो छाँठ। लेलियै ओकरा छीन देलियै बढ़ियां से गोले गोल काटिकऽ। तनि सुनी पानि दे क ओकरा सिझा देलियै। निकालि देलियै आ लहसू सुे छूट देलियै। तेल दैै निमक दै दैी हो गेलै चटनी। न क करर
भआ तऽ' सब होजेत।
आँय
करै।
की पता पक्का नहि पता छैौ फोन तो नहि केलखिन। हेन फोन करथिन त ते ने पता। चलतै हँ। ठीक छ।
ठीक छै।
हँ बाबू आर खाना खेललकू ना्ते कले हतु ने।
हँ अभी खाना नहि अभी एक बजबे कले
अच्छा।
त।
सबब ठीक ठाक
वह हमरा खाली भेज दहीक ने
भेजै छियौ आ तुरन्त फोनो करबौ।
ठीक।
तब बतियेबै ठीक ठीक छौ ठीक छौ। ठीक छौ राख करब फिर ठीक।